की हाल चाल छै अहाँके?
ठीके छै, अहाँके अपन सुनाउ?
हमे भी नीक छियै, जेना कतेक दिन बाद गाम आगे आयलियै। शहर कने बदलि गेल अछि, मुदा गाम वही आछि। ह
से त ठीके छै। सही कहलियै शहर त चमकि रहल छै। मॉल सिनेमा नेटवर्क गाँव आबो पहचान ह। व
हँ जेना देखू ने आजादीके पचहत्तरि साल भ गेलै। मुदा गाम के हालत देखू बरसात में घुटना भर पानी कीचड़ होय छै। छै, अभियो बूढ़ पुरान, गर्भवती महिला के आस स् पताल ले जायब होइत छैक त जान पर बनि जाइत छैक।
ह त सबसे पइघ समसा छीक्षंक्ष पीएम ग्रामीण सड़क योजना के लेल बोड लागै छै। पच सा दशरत नही बनल चौकीदार हमर आधा पाइ खा गेल।
अहां के आवाज बड धीमा आबै छै।
कहै छियै कि बिजलीके हालत देखू मतलब कि सड़क त सबसे पैघ समस्या भय गेल पीएम ग्रामीण सड़क योजना के बोर्ड लागल अछि पाँच साल से मुदा सड़क नहि ही बनल, ठेकेदार आधा पाइ आधा पाइ खाय गेल आधा नेता खा गेल।
बताउ त। बिजली के हालत देखू दिन मे चार घंटा आबैत अछी। ओहो लो वोल्टेज आ गर्मी मे पंखा नही चलैत अछि। बच्चा के पढ़ाई ते एकदमे चौपट भ गे इन्वर्टर वाला के चाँदी और गरीब के दुर्गति हो रहल छै्।
हूं सही कहलियै। हमर समयमे लाटे युग छलै। आबो वैह छै सोलर लाइट लगले छलै पञ्चायतमे छओ महिनासँ खराब भए गेलै। किओ ठीक करै करैवला नहि।
हँ जेना पानि के समस्या सेहो गम्भीर छै। चापाकल सुखा गेल आ गाम मे एकटा टंकी छै। ओहो दिनमे एक घंटा पानी दैत छै। महिला सब दू दू कोस दूर से माथा पर घेल ल आनैत अछि।
आओ जे पानि अबै छै सेहो त दूषित छै। आरसेनिक आइरन भरल ओकरा पीडी पीडी के लोग के पेट के बीमारी, चमरा के रोग भए रहल छै आरो लगाबे के पाइ ककरा लग छै?
हं ने इसकुल के हालत देखिके रो बाबै मन करैत अछि। भवन जर्जर हो गेल छै छत टपके छै। पाँच क्लास लेल त दूटा मास्टर छै। अहु हफ्ता मे तीन दिन आबैत छथि‍। मिड डे मील मे कीड़ा वाला चाउर मिले छै।
ह त एहि लेल त लोक सहर भागि रहल छै नाम गाममे पढ़ाइ नहि, इलाज नहि, रोजगार नहि युवा सब दिल्ली मुम्बई पंजाबमे मजदूरी करै चलै छै। चलैत जाइके छी गाममे खाली बूढ़ पुरान आ हं बचै छै।
अस्पताल के नाम पे पी एच सी अछि। दस किलोमीटर दूर छै ओतय डॉक्टर नाही दबाइ नाही सुइ दवाइ लेल शहर जाउ रास्ता मे केतको गर्भवती महिला के जान चली गेल छै।
शादी बियाह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बेचारी की करत, ओकरा चारि हजार रुपैआ महीना भेट जाइ छै ओहि से सब काम टीका, पोषण, जाँच साइकिल से गाम गाय घुमै छै।
रोजगार के किओ नाम नहि। खेती मे फायदा नहि खाद बीआब डीजल महग भ गेल। फसलके सही दाम नहि ही मिलत जेना किसान कर्जमे डूबिके आत्महत्या क रहल छै।
बस मनरेगा मे काम भेटाइत छै सौ दिन बहुत दू सौ पचास के दैनिक ओ एहि मे परिवार केना चलत पेमेंट छओ महीना पर आबैत छथि, मजदूर के मजदूर के फायदा उठबै छथि।
गाममे उद्योग धंधा कुछो नहि। अगर छोट मोट कारखाना खुली जायत त लोक के गामे मे काम भेट टि जैत पलायन रुकि जैत।
हँ से त बात ठीके कहलियै, बैंक सहकारी समिति सब कागज पर अछि लोन ले लोन ले जाउ त हजार कागज गारंटी माँंगत। गरीबके त केओ गारंटी नहि लै छै। तखन मजबूर महाजनसँ पाँच प्रतिशत ब्याज पर कर्जा लैत अछि।
हँ त इंटरनेट मोबाइल टावर सेहो ठीक से न ही अछि। ऑनलाइन फार्म भरबाक होयत छै एक त पाँच किलोमीटर दूर बाजार जाउ। डिजिटल इण्डियाके बात होइत अछि मुदा नेटवर्क नहि छै।
हुं सफाइ के केओ व्यवस्था नहि, नाली जाम कचरा के ढेर, स्वच्छ भारत के बोर्ड लागल छै मुदा शौचालयमे पानि नहि, लोक फेरसँ खेतमे जाइत छै।
तखन देखू गामके विकास केना हेतै। सरकार योजना त बड़ बनाबैत अछि।
हूँ पहले बात सड़क, बिजली, पानी ई तीन चीज बुनियादी छै। आब जखन त ै की नहि ै त केओ विकास नहि हेतै, सड़क हेतै। एकटा डाक्टर मास्टर गाम आयत बिजली हेतै त भोग लागत
हँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जेना सौभाग्य योजना, जल योजना मिश छै, सब योजना अछि। मुदा जमीन पे उतरैत नहि अछि, भ्रष्टाचार खा जाइत अछि।
एहि लेल पंचायत के मजबूर आदमी। मजबूत करय पड़त, मुखिया सरपंचके जवाबदेही तय करय पड़त। ग्राम सभामे हर फैसला पर चर्चा हो, सोशल ऑडिट हो, जे काम भेलै जानु, जनता दुखी अछि।
हँ, त शिक्षा, स्वास्थ्य स्कूल मे शिक्षक के बहाली हो, ट्रेनिंग हो जेना बच्चा के कम्प्यूटर इंग्लिश सिखाउ। आ पी एच सी मे डॉक्टर, नर्स, दवाइ चौबीस घ घण्टा उपलब्ध हो। टेली मेडिसिन शुरू करू।
त ठीके कहल यौ, रोजगार बिहारमे जे चीज उत्पाद छै मखाना, आम, लीची मधुबनी पे टिंग ओकर प्रोसेसिंग यूनिट गामेमे लगाउ। किसान के बनाउ सीधा बाजारसँ जोड़ू।
वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट योजनाके सही से लागू करल जाय तऽ हमर सहरसा के मखाना, भागलपुर के सिल्क, मधुबनी के पेंटिंग एकरा ब्राण्ड बनाउ और एक्सपोर्ट करू।
हं खेती के आधुनिकीकरण मे सिंचाइ, जैविक खेती, सोलर पम्प पर सब्सिडी दियौ। सांझके मोबाइल पर भाव, मौसमके जानकारी दियौ। आ कृषि विज्ञान केन्द्रके
हँ, महिला के सशक्तिकरण, जीविका समूह महिला समाख्या के मजबूत करू, सिलाइ, ब्यूटी पार्लर अचार, पापड़, मशरूम उत्पाद के ट्रेनिंग दौ। बैंक से लोन दियौ।
चवा के स्किल डेवलपमेंट, आई टी आइ कौशल विकास केन्द्र गाम गाम खोलू, पलम्बर, इलेक्ट्रानिक्स शेयर, मोबाइल रिपेरिंग, कम्प्यूटर सिखाउ। डिग्रीमे डिग्रीसँ बेसी स्किल के मांग छै।
हँ, त डिजिटल कनेक्टिविटी हर पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर फ्री वाई फाई, सी एस सी सेन्टरके सक्रिय करू। किसान, छात्र, महिला, सबके डिजिटल साक्षर बनाउ।
पर्यावरण गाममे पोखरि, इनारके जीर्णोद्धार करू। गाछ लगाउ, जल संरक्षण करू, प्लास्टिक मुक्त बनाउ। प्लास्टिक मुक्त गांव बनाउ गोबर गैस प्लांट लगाउ खादो भेटत बेसी
प्लांट लगेला से खादो भेटाय और गैसो भेटाय
हँ तऽ संस्कृति के संरक्षण मिथली मैथिली भाषा, लोकगीत, सामा चकेवा, मधुबनी पेंटिंग के के बढ़ावा दियौ टूरिज्मके विकास करू, लोक के अपन गाम पे गर्व होउ
आ सबसे जरुरी जनता के जागरूकता अपन अधिकार लेल लडू वोट सोची समझी के दिये काम नाही करे बाला मुखिया के अगला बेर हराउ आर टी आई से सवाल पूछू
हँ सरकार के संग संग हमरो सब के बदलय पड़त गाम के गली सर सड़क के सफाई खुद करू भेद- भाव, जाति पाति खतम करू, बेटा बेटी में फर्क नाही करू
प्रवासी बिहारी के सेहो रोल छैत जे बाहर कमा रहल छथि से गाम में स्कुल, लाइब्रेरी, अस्पताल, मैदान इ सब लेल अपन अनुभव गामके युवाके संग शेयर करू।
हम सपना देखैत छी हमर गाममे चौबीस घण्टा बिजली पक्की सड़क, साफ पानी बढ़िया इसकुल, अस्पताल, हर हाथ मे काम होवे छै किसान खुशहाल होबै छै, महिला सुरुक्षित होबै छथिन आ बच्चा शिक्षित होबै छै।
हं ई सपना त जरूर पूरा होतैक बहिन सबका साथ सब सबका विकास, सबका विश्वास जखन गाम बढ़त तखने देश बढ़त गाम भारतके आत्मा छियै जब जगाबै पड़त।
हँ आइए से शुरू करै छी पहिने अपन टोला के नाली साफ करब फेर मुखिया जी से योजना के हिसाब मांगब एक-एक कदमसँ मंजिल भेटत
बिलकुल बहूत ठीक कहेलिऐ कोशिश करै वाला के हार नहि होयत गाम के विकास हमारो सबके हाथमे छै।
जेना गाँवके विकास हमसब के हाथमे छै चलू अहाँके फोन करब हम तनिका देरी मे
ठीक छै राम राम